हेलो हँ बढ़ियाँ छी अपन कहियौ
हँ अपनो ठीक अछि आओर भऽ गेलै जलखैय
जलखैय अखनी नै भेलियै आइ बड्ड काजसभ छलैे
अच्छा
आय सब मेटेबो लगलो ओर बच्चा बुची जे खेनाइ हमर भोरे बनि जाइए
अच्छा सभ तऽ बहुत नीक बात अछि
हँ हमर घरमे काज लेटसे होइए आ खेनाइ भोरे बनि जाइ छै
अच्छा
किएक तऽ सभ ऑफिस जेतै तकर बादसँ इसकुल जेतै बच्चासभ
जी
काज बादमे होइए जखन चेन भऽ जाइ छी
अच्छा अच्छा तऽ आओर सभ त आओर सभ तऽ बढ़िएँ अछि आओर अपन गाँवके तऽ बारे मे तऽ बुझले हत सरसो पाही मे अखन आ बहुते कुछ जे अछि से बदलाव भऽ रहल
बहुत बदलाव बड्ड बदलाव भेलैए
जी
बहुत बदलाव भेलैये
अछि जे बहुत नीको भेल बदलाव मे जेनाकि अपना सबके गाँवमे जे अछि अपन सभके महाविद्यालय
हँ महाविद्यालय हँ
एम एल एस कॉलेज जे महाविद्यालय ओतऽ मतलब बहुत जमाना से मतलब देख मतलब सुनि रहल छियनि सबके मुँह से कि जवानो से जवाना पर से बहुत जबाना से छै राजा महाराजाके समयसँ
अच्छा
तऽ आब जे अछि ओ महाविद्यालयपे तऽ पहिले तऽ ओहन सुविधा नहि छलह
हँ पहिले तऽ नहि छलै किछु सुविधा
कियेकि हम जाहि टाइममे गाँवमे छलहुँ तऽ हम सोचै छलहुँ कि जेना हम बिहार पुलिसके तैयारी करै छी तऽ एतय दौड़ सबके सबकिछु हेबाक चाही फिजिकल सब लेकिन पहिले तऽ एना नहि छले कुछो
अच्छा
लेकिन आब दू तीन महिनासँ देख रहल छियै जे ओतय आब ईसभ सिखायल जाइ अछि बहुतेक सुविधा जे छै से भए गेल बहुत नीक कियकि हम इएह चीज सिखे के लेल एतऽ मधुबनी एलौं दू सालसँ मधुबनीमे रहि रहल छी रूम रेंट पर लऽ के किराय पर लऽ के
अच्छा
आ ई चीज हम गाँवमे चाहैत छलहुँ जे कतहु लग पास मे होइते तऽ करितहुँ लेकिन लेकिन गाँव मे छेलौं ओतय ई चीज छलए नहि आब आबि गेलौं मधुबनी तऽ आब देखियौ ई चीज अपना गाँवेमे अपना महाविद्यालय पर शुरू भऽ गेल सिखायल जाइत अछि
अच्छा हँ धीनेे धीरे हैत धीरे धीरे जागरूक होइ छै ने सब जागरूक होेते गाममे सबसँ ऐते सबटा सुविधा भऽ जेतै तऽ बाहर लोग किये जेतै
किये जेते आ लोग ईहे सुविधा के चक्कर मे गाँंव से लोक बाहर जा रहल छै
इएह सुविधा नहि छै तऽ लोग बाहर भगैय छै आ गामेमे सब एकटा सुविधा हेते तऽ बिहारी बिहारी जे कहल जाय छै से किया कहते कोइ
नहि कहत
गामेमे अपन सभटा भऽ जेतै सभ अपन अपन गाममे रोजगार करतै
वएह ने तऽ आब आइ काल्हि मे जे छै से बहुत मतलब एहन
हालाकि बहुत सुधार भऽ रहल छै आइ होटले सब देखियौ कते खुजि गेलै विदेशवर मे द ग्रेट मिथिला पूजले है ओ सब चलखिन जे हम चलू अपन अपने जगहपर करैत छी अपन
जी जे अपन मिथिलाके लोक मिथिलेमे रहतै बाहर नहि जेतेय
बाहर कियै जेतै आइ ओ सोचलखिन तहिना जे सभ सोचतै तऽ ओहिसे बहुत नीक रहतै
जी तऽ ई चीज हमहूँ देखलहुँ हँ तऽ हमरा बहुत नीक लागल जे देखियौ एक एकटा समय छलै जब हम चाहैत छलहुँ कि लग पासमे रहिता तऽ हम करितहुँ आब हम चलि गेलहुँ मधुबनी आब ओतय रहल लगलहु तऽ आब देखियौ बहुत बढ़िया छै भले हम नहि लेकिन और लड़कीसभ तऽ छथि
आओर लड़की सब तऽ छथि सही बात छै
तऽ सभके लेल ई सुविधा भेनाइ बहुत जरूरी छै ई चीज देखलहु होमगार्ड के बिहार पुलिस के दरोगा के बहुते तरह करै छै एहन अइ से
जे सीख चाहैत छथि से सभ चीज अपन अपन हँ हेबाक चाही छै सभ सिलाइए कराय एकरा सबके देबाक हर चीज जे चीज जे सीखऽ चाहैत छै
जी ई सब के देखै छी कैंप सब लागैत रहै अछि बहुतेक लड़की सब अपन हर जगह जगह सब दोसर दोसर गाँवके लड़की सभके देखैत छियै आब अपना सरिसब पाही मे आबैत
अच्छा
जी जे सिक्की मोनी वाला भए गेल ई सब के कैम्प लागत तऽ दोसर गांव के लड़की सब आयत एहिठमन अपना गाँव मे
अच्छा सएह ने ई सभ चीज तऽ प्रगति भेलै ने
जी बहुत नीक हमरा लागल देख े में जे बहुत नीक अपना गाँं के ई बाने त अप गं के नाम नऽ ओर सन हैत नाम आगे हैत जी सरिसब पाही मे ई चीज भऽ रहल छै
अ ओतय आब गुरुकुल सेहो सुनलियै ने
सरिसब पाही में न गुरुकुल हां एते तीन चारि साल से अपना गाँव मे गुरुकुल खुलल अइ
गुरुकुल के सुनलियनि ह बहुत नीक मत तब लागल देख केऽ देखबो करै छियै
संस्कृत विद्यालय पर फील्ड पर जे अछि अपना सभ केँ ओते बच्चा सब बहुतेक बहुत नीक लागत देखै मे
पहिले लगमामे सुनैत छलियै हे आब अपना सभके तब भऽ गेले तऽ और नीक नीक लगै छै कोय पोस्टो करै छै तऽ नीक लगै छै
अपने गाँव मे कतहु दूरो न अपना सबके बगल ए अपना गाँव मे खुलि गेलेनी की
से तऽ छैैहे
हम भोरके सुति कऽ उठब तऽ बच्चा सब उएह गुरुकुल वला जे रहतथि हुनकर सबके प्रार्थना जे ओसभ करैत रहथिन ओहिना आवाज
हँ बड सुन्दर लगैत रहै छै सुनै मे
बड नीक लागैत रहत मंदिर सबमे आयतन मंन्दिर सबमे बड़ी देर देर तक अपना सबके जतऽ महादेव मन्दिर भैरव मन्दिर अछि ओहो ठुमान बच्चा सब के सबके देखबान एकदम मंदिर में पूजा करैत रहतैक आ प्रार्थना अे जोर जो से कथा कहैत रहथिन
वाह ओहिसँ ओहिसँ दोसरो सब के हिम्मत बढ़ते हेते जे हँ हमहुँ करिये सुनला से आऔर होइ छै ने
सुनले से होइ छै ई सब आ जखन आइ काल्हि मे तऽ देखे देखे से लोग आगे बढ़े छै
ती वाला करू ने ओतऽ दस गोटा बैसि जायत एतेक नीक लागत एटा हनुमाने चालीसा पढ़बय लागू एतेक नीक लागत भगवानमे अहाँ लेपित भ जाय
जी आ एहिसे एकदम मोनो प्रसन्न प्रसन्न रहत एकदम से
गामके त से हरेक गाममे ईसभ चीजके हेबाक चाही अपन मिथिला के ले
ते जे जे हेबाक चाही से आ ओत सिधेश्वरी मन्दिर त बुझ कते छियै कते ओ प्रसिद्ध छै आस तेश्वर बाबा ई सब बहुते अपना सके अयाची डिह जे छैथ ओहो सब बहुते एहन अपना गाँव में अछि मंदिर सब जे बहुत प्रसिद्ध
त बहुत प्रसिद्ध छै आयाची डी के ते कहानी बनल छैे
जी ह चीठीके तऽ बहुते बहुते एहन छनि मतलब अपना सबके गाँव मे एहन नहि छै जे मतलब कोनो एहन प्रसिद्ध चीज नहि अछि बहुते एहन चीज अछि जे बहुत प्रसिद्ध अछि
बहुत प्रसिद्ध छिय बहुत प्रसिद् आ सिद्धेश्वरी मन्दिर त अद्भुत उनका त देखो लियौन त मोन एकदम आ हमरा सबके एहेन भ छै हमर सभके रस्ते मे ऊ पड़े छै ओने देने जाओ ओने दने आओ
जी
तू गेलहुँ त हुनका देखियौ हुनका दर्शन क के गेलहुॅँ
ज लागल न ईसभसँ चीज हेबाके चाही जे मतलब अपना सभ के एहन जगह पर गाँव अछि ने अपना सभ एहन जगह गाँवमे छी जे एहन जगह पर जे मतलब आ एहिस बहुतेक लोक बहुत लोक जे छै से
बहुत गोटा चिन्हबो करै चिन्हबो करै से सरिसब पाही बहुत फेमस गाम छै आ सबसे और सबसे स्टेंडर्ड गाम मानल जाइ छै
जी आ व्यवहारी गाँव मेन
आहाँ व्यवहारिक गांव मानल जाइ छै आओर सभसँ स्टैंडर्ड गाममे पहिले आब त खैर बहुत जगह भ गेलै हैं लेकिन पहिले सुविधा सब बेसी अहाँके उएह गाम मे छलैया तऽ ताहि दुआरे ओकरा स्टेंडर्ड गाम मानल जाय छले हे आब त‌खैर बहुत जगह भ गेले हे
अच्छा अच्छा
चीज के सुविधा त आब त‌ केर बहुत गाम स्टंडरे मानल जाइ छै ई नहि कहि सकै छियै लेकिन पहिले एकर पहिले टाइम मे हर चीज के सुविधा छलैया ओहि गाममे
त आब जे छै ने आब दोसर दोसर गाँवमें ई सब के सुविधा भेल लेकिन सरिसब पाही त सुनने छियै सुरये से हर चीजके सुविधा नया नया पर जे आब गाँव बनल त नया नया गांवके देखबै जे सुविधा आब नया गाँंव सबमे बनल ह लेकिन सरिसब पाही जे छै से सुनै छियनि सभके मुँह से जे बहुत
सबके मु से बहुत बहुत पुरान और बहुत स्टेंडर्ड गाँव मानल जाय छलैया बहुत स्टेंडर्ड अखनो मानल जाइ छै मानल जाइ छलै ने कखनो मानले जाइ छै त चीज सुविधा भेट जाय मिठाइ से ल‌के हर चीज अहाँके शुद्ध भेटत अखनो शोइतपुरा मे जदातर अहाँके ओ कन्हैया चुट जे छै
जी जी कनि आसु
हँ त ओतहिसँ अहाँके ज्याद त
जी हमरो सबके घर में कुछ कुछ भी आबै छै ने मतलब कुछ मिठाई रहै या कुछ भी वएह दोकानटा से आबै च सिंघारे सब साँझ के खायला मंगाउ जी चाहे साँझ के सिंघारे मंगाउ खाय
सिंघाड़े मंगाउ चाट मंगाउ बर्गर हर चीज ओकर मतलब ओय दोकान मे उपलब्ध छै
जी त ओहो दुकान जे अछि अपना गाँव में बहुते प्रसिद्ध अछि शुरू‌एसँ
बहुत बहुत प्रसिद्ध छैय
इएहसभ हयबाक चाही न जे मतलब हरेक चीज जे छै न लोकके गाँवमे जे सुविधा मिल जेतै मतब बाहर निकल
बाहर बाहर जायके कोनो जरूरते नहि छै घरेमे अपन सभटा चीज कऽ लिअ
जी आ पढ़ाईयो लिखाईयो पहिले से जैदा आब सुविधा भए गेले अपना गाँवं मे हर जगह जगह पर जे छै से कोचिंग सेंटर अहाँके मिलबे करत
हर हर चीजके सुविधा छै
तऽ ई शुरू सतऽ छेने कलय लेकिन जी सबके मुँह स सुनै छियै जे बहुत जवाना ओहो
बहुत ज हम ओना नहि गेल छी लेकिन सबके देख कहै छिय हरेक समामान ओतय स अन शम्भू श्रृंगार स
ज ज
किया तऽ हमर तऽ सासुर छै ने आओर नहि हम रहै छी ओते कहियो क जाइ छी तऽ किया जायब कनिया मनिया बला गप से बात
हँ अपना सब के तऽ मेन मिथिला मे तऽ इएह संस्कृति
इएह सब संस्कृति छै नै जाय कोई देख ले दर् टा लोक देख ले आहाँ के नहि कहब किया तऽ आब असुविधा बड भऽ गेल लोक सबके तऽ अपने जाए पड़तै भले अहाँ घूँघटे कऽ के
लेकिन काज काज पर तऽ निकलैयए पड़त
काज पर तऽ निकलैए पड़तै लेकिन अखन जरूरत नहि पड़ल तऽ अखन तक गेलौ यं नाई
हँ तऽ अपना सबमे इएह छै ने कि जखन अहाँके मतलब सबकिछु सुविधा मिल रहल यऽ कन्या मनया किया बाहर निकलथिन घरे मे रहथिन हुनका नहि दिकत छनि
आब दिक्कत छै न कोइ नहि आब भऽ गेलए असुविधा काज करयके आब कोइ नहि भेटत अहाँके तखन ई हेतै जे निकलैए पड़तै
जी तऽ अपनासभके मिथिलाञ्चलमे दुनू चीज देखल जाइत छै सभकिछु
सब चीज लेकिन हुनकर दोकान से देखैत छियनि छोटो छोटो चीज अगर कखनो मँगबए छियै
अच्छा
तऽ ओ चीज भेट जाइ छै हुनका दोकानमे
हँ अहाँके सबदकिछु जे छै मिल जायत
सामान सब हर चीज श्रृंगार के समामान सब
सबचीज
हुनका तऽ उपलब्ध रहैत छनि
जी मतलब एहन नहि छै जे किछु अहाँके नहि मिलत हरेएक चीज जे छै से मिलेटा जाइ छियै
ह हर चीज हर चीज भेटै छै
जे त आब सरसो पाहि पहिले वला सरसो पे पेहने तऽ बढ़िया छलेये सब कििछ मिले
पहिलहिओ छलै पहिले सभटा चीज पहिले हरेक गाँवसँ ओतए अबै छलखिन हेँ एकटा महरैलमे पुरना बाजार छलै ए जे ओत तऽ सभ हाट बाजार करै छलखिन हें आ एकटा छलै सरिसो मे सुनै छलियै तऽ दूए टा मार्केट छलै हे
अच्छा।
एता कन्होलीमे छै, महरैल कन्होली मे ओतऽ पुर एतका बाजार चलैएा जे बहुत प्रसिद्ध छै, एखनो तक
अच्छा, अच्छा।
जे जहा सभ आनै छले बियाह दान। के सान दरभंगा तऽ बहुत दूर पड़ैत छलै पहिले।
जी, जी।
ओते से आने छियेया हे आ नहि